अन्हु उठाय लेबै त फोन कटि जायत हेलो हँ की सखी की काज कैर रहल छियै
एखन तऽ किछ नहि बैसल छी अहाँ कहू
बस हमहुँ बैसले छी की बनेलियै अहाँ आइ
आइ भात दाल बनेलियै या आ सब्जी बनेलियै या
अच्छा की के तरकारी छलियै
तरकारी छलै परवलके
परवलके
हूँ अहाँ कहियौ
हँ हमहूँ बननेे छियै भिंडी के भुजिया। आ रोटी आइ मंगल छै। छै ने
ओ तऽ मंगलके। चावल नहि खाइ छियै
नहि चावल खाइ छियै लेकिन हमर मालिकके आइ उपास छलै एा तऽ बच्चा सब हम सभ खा लेलियै एहने आई हूँ रात क प्रोग्राम रहत
अछ -अच्छा तऽ उलटे छै मालिक फास्टिंग मे छथिन अपने पेट पूजा।
किछ तऽ खाइए पड़तै न
उलटा भ गेल
हँ आर गर्मी छुट्टी भए गेलै की
नहि अखन नहि भेलै या
हँ
ओनाहिंयौ अपना सबके अपन सब कीक-कहाँ गर्मी छुट्टी बच्चा के गर्मी छुट्टी होइ छै कि अपना सबके कहाँ गर्मी छुट्टी
आ तऽ की करबै बच्चे सब के बहाने तऽ हमस भी घूम लै छी
कहाँ घूमेै छियै हम हमर काज बढ़ियै जाइ छै बच्चा घर मे रहै छै तऽ काज बढ़ियै जाइ छै
आ बढ़ै छै लेकिन फिर भी कत ने कतहु कतहुके प्रोग्राम बनबे करै छै ने
न ना हमरा सबके ओनाहिंए बनि जाइ छै बिना गर्मी छुट्टी के गर्मी छुट्टी मे कतहु नहि जा सकै छी गर्मी छुट्टी मे सब गोटा एहिठाम मे आबि जाय छथिन हमरा सब एहिठाम उल्टा होइ छै गर्मी छुट्टी छुट्टी भगेल भऽ गेल तऽ सभगोटा आबि गेलखिन की हँ गर्मी छुट्टी छै आओर अनदिना हम सब घूम सकै छियै
हाँ तऽ गर्मीयो छुट्टी मे तऽ कम से कम इहो तऽ होइत छै न की परिवार सङ्गे
हँ सभगोटा एकठाम रहै छियै तऽ बढ़ियाँ लागै या
हँ तऽ कहू कि यही एकटा प्रोग्राम यही एकटा त्यौहार छै आओर की
हँ से तऽ छै
हाँ त मतलब के गर्मी छुट्टी के अहाँ के कतौके प्रोग्राम नहि छै सब के अहेंके ठाम के प्रोग्राम छै
हँ अखन हमरा ऐठाम के छै गर्मी छुट्टी खतम भऽ जेतै तखन हमर बनतै
अच्छा तऽ सभ बच्चा सभके तऽ स्कूल खुलि जायत तऽ फेर अहाँ केना जेयबै
तऽ हमर फेर छुट्टी लेबै हम हमरा बेसी दिनके नहि ने जाइ होइ छै क-कमे दिन ला हमरा जायके होइ छै
हूँ तब गर्मी छुट के प्रोग्राम नहि छै हम सब के तऽ छै कनि घूमे के प्रोग्राम हमसब बनैले छियै
कतऽ जाइ छियै
अ-सोचले तऽ छलियै सिक्किम के लेकिन सिक्किम के प्रोग्राम आब कैंसल कऽ के आ राजगीर प्रोग्राम करै छी मलेमास के जे मेला लागल छै ने
अच्छा बाप रे बहुत भीड़ हायत
हें कोनो बात नहि भीड़ेमे तऽ मेला तऽ भीड़ेके नामे छै
तैयो गर्मी मे एते भीड़ मँ
अचछा कोनो बात नहि बच्चा सब के कनिक एहो सब के मजा लेबाक के चाही आइ काल्हि के बच्चा सबके तो जानबे करै छी कि एकदम सिंगल मे रहबा करै के चाहत रहै छै एकटा मोबाइल दे दिअ एकटा कोनमे बैसा दिअ तऽ कोनो दिक्कत नहि एय
दुनियाादारी से कोनो मतलब नहि
मतलब नहि ओहे तीर्थ ओहे वैराग्य ओहे मेला ओहे ठेला सब कुछ ओेकरेमे ओसब रमल रहै छै कोनो फरक नहि पड़ैया से स कहलियै कि कनिक घुमा दैय छियै मेला उला मे कनिक हमरो धरम सब के आ जान- -कारी होवाके चाही ने भाय बाल बच्चा के
हँ से तऽ छैहे
हँ से से राजगीर के प्रोग्राम कैले छी अन्हु सब चलू त कतह रहबै अहाँ आँ
कनिक दिन पहिले एलियै या नेपालसँ ने तनी बजटो देखै पड़ै या
नहि हम तऽ सोचलियै कि अहूँ सब के हम न्योत दैय छी की चलू सब संगङ्गे एके साथ चलब आ घूम घामके आ जेबे
नहि तऽ जखन स हमरा ए ओहि ठम एथिन हम सब चलि जायब तक नीक नै न लगतै
हँ ओ तऽ बात छै हे
थिन सबके टिकट बनल या
अच्छा अच्छा तऽ नहि कोनो दिक्कत नहि सभ सङ्गे चलबै ओहो तऽ आबै छथिन तऽ घूमहे लेल न
उ आबै छथिन घर आराम करे आ हम हुनका फेर लऽ के जायब तऽ कहथिन कि भाय हम आराम करैला एलियै हमरा आओर थका देलक
अच्छा अच- -च्छा अहाँके पसन्दीदा जगह क- कत्ते छै घूमे के
हमरा तऽ बेसी पहाड़े उहाड़ नीक लागै छै नेपाल गेलियै चाहे सिक्किम ईसभ छै बहुत नीक हमरा पहाड़ बहुत नीक लागै छै समुद्र बहुत नीक लागै छै
अच्छा तऽ कभी कतहु गेल छियै कि नेपाल मे कतऽ गेल छियै अहाँ
नेपाल गेलियै ओतऽ कथी नाम छै ओकर सिमबुली क कथि छै सिन्धुली
अच्छा तऽ ओतय के की विशेष छै
ओतऽ अहाँके ओतऽ के नेचर छै बहुत अच्छा मतलब अहाँके बहुत नीक लागत सुकून जे कहै छै लोग की सुकून चाही तऽ ओते चलि जाउ कोन ब सुन्दर हवा छै पूरा खुला आसमान सामने से बात- जेते सब चीज बहुत नीक लगतेै ओतऽ
अच्छा
नहि हम हमरा अहाँ से सोचियौ न मार्च मे लास्ट मार्च मे गेलियै आ ओहि टाइम मे एम्हर बहुत गर्मी छलै ओतय गेलियै तऽ स्वेटर पहिरे के पड़ल
अच्छा मतलब ठण्डा जगह
हँ तऽ मौसम बहुत ठंडा रहै छै अहाँके गर्मी के तनिको फील नहि हायैत खाना पीना भी बहुत नीक आ मतलब समझियौ कि बहुत उँचाई पर अहाँके रेस्टरेंट से भेटत चाहे होटल भेटत सबकुछ बहुत ऊपर भेटत ओतय अहाँ ठाढ़ भऽ जायब तऽ लागत कि सब आसमान अहाँके सामने से पूरा बादल लऽ क जा रहल छै
वाह वाह बड्ड सुन्दर हमहुँ गेल रहियै अभी कनिक ए दिन पहिले जनवरी मे गोवा के हमरो ट्रिप रहल हूँ तऽ ओतऽ समुदर के हमहूँ मजा पूरा उठा के ए-
हम समुद्र के मजा पूरी मे ले लियै या
हँ लेकिन पूरी के मजा आ
गोव के ब दुनू अलग छै ओतऽ पूरी मे श्रद्धा भऽ जाइ छै त रोमांस सुझैय छै हँ हाँ ओतके मतलब कुछ आरों समझ मे आबै छै
आ नहि आ एतय छै ने कि एतय सभ अपनेसभ त लोक उ जेका रहै छै आ ओतय सब छै की जादातर फोरनर रहै छै ठीक छै तऽ ओतऽ अहाँ अपन दिल खोल करके जिन्दगी जियु
हँ उएह न कहलूँ हँ ओतऽ ओतऽ कतबो हा- खुल के जियब तऽ लागत कि हमही सब बेसी पर्दा मे छी गोवा सबमे ई सब छी हँ ओतऽ कतबो खुईल लेब ने तैयो लागत हमरा बेसी पण्डा मे छियै
हँ
तऽ चलि जाउ अ- पूरी चलि जाउ तऽ कतबो बन्द रहत तखनो लागत बाप रे हमरा से बेसी लोक परदामे या ओ- ओ -ओ- ओ उ वला इन्जॉय नहि भ सकत कहि दुनू जगह के अलग अलग छै एतऽ धर्म करु ओत तभी करू
आ नहि एतय पुरीके जे छै से एतय के लहर बड्ड उँच उँच रहै छै आ जे गोवामे जेबै तऽ ओतय के जे छै न समुन्दर
हँ शांत रहै छै हँ साए ने कहलहूँ आब रोमांस लोक करतैय ओए मे ओ उफान एतै तऽ कतऽ फेका जेतै एतय तऽ श्रद्धा छै तब तीर्थ करैय लए गेलियै तऽ ओतऽ जेना भए चलू भगवानके जे महिमा
हँ आ एतऽ बीच के मजा नहि ने छै ओतऽ तऽ बीच के मजा छै ओत बीच बनल छै से पुरा सुन्दर एकदम लाइटिंग आ पुरा रेस्टोरेंट बना क आ बीचे पर अहाँ के एकदम रोड साइड जकर रहै छै न ओ- -ओ उम्हर बीच साइड मे बना करके रहै छै अहाँ जेके जे मन कराबे से अपना ओतैय मंगा के खाउ पिउ
हूँ हूँ अच्छा कोनो नहि जाएल जेतै फेर
हँ किया नहि किया नहि जाउ ने बड्ड सुन्दर जगह छै ओतऽ कोनो दिक-
चलबै अहूँ सब चलबै ओतऽ कोनो बात ने अपना सब बजट बनाबै छी तऽ चलबै सबगोटा साथे
एकदम एकदम सब चलबै केना नहि चलबै हँ हँ हँ आओर कहू
आओर सब बढ़ियाँ या अहाँके बाल बच्चा की करै छथिन एखन
बस दूटा खेलै छै अपन सखी सङ्गे आ एकटा हमर लगमे छै चिप्स के पैकेट ले के इमर से उमर उमर से उमहर घुमै छी
हूँ अमृत सब लऽ क घूमै छथिन ई सब तऽ अमृत छै एकरा सबदा
नहि हम ओतना नहि दै छियै ले- लेकिन फिर भी अभी एकटा ऐं हमर सखी आयल छथिन घरमे
अच्छा
वही सभ बच्चा लेल चिप्स के पैकेट लेके एलखिन तऽ ओ सब बच्चा अपन खाइ छै
हाँ
हँह हँह हँ आर अहाँके बच्चा सब की करैया बड्ड शान्त छै अहाँके पू- माहौल
हँ हमर मालिक एखन ऑफिस छथिन आ जे छथिन फेर बौआ एखन अपन टी वी देखै छै स्कूल से एलै या टास्क बनेलकै खाना खेलकै आ तनि टी वी देखतै कनिकाल फेर अपन पढ़ाइ लिखाइ करतै
हूँ आ तब आउ कभी घूमे फिरे ठीक है इमहरोे कभी दिस करू अहाँ तऽ बिसरियै गेलियै हमरा
नहि नहि नहि नहि बिसरै के बात नै छै अ- कनि बिजी भऽ जाई छी बुझबे करै छियै कियौ कियौ आबि जाइत छथिन तऽ फेर ओहिमे लागि जाइ छियै फोन देखै के फुर्सत नहि भेटै छै
अच्छा कोनो बात नहि जब ऐं फुुरसत भेटत अहाँके तऽ अहाँ कॉल करब ठीक छै ने हँ आ एकदम एकदम नहि नहि नहि नहि केना आई केलियै ने ओना हम अहूँ के करे कर- ते रहब ठीक छै अं- ह-हँ बांकी सब ठीक ठाक न
सब बढ़ियाँ
हँ ठीक छै सखी फेर हम करै छी अहाँके
ठीक छै ठीक छै
छै बाय
बाय